हेलो।
हँ मामी गोर लागय छि गोर लागय छी
भागवती रहू पुत्रवती रहू अहि पर तऽ आवाजे बड कम छैय
हँ आवाज कम आबैत रहै छैय। पता नहि किया।
ह बहुत कम आवाज आबै छैय तऽ सुनाइये नहि दैय छलय कान मे लगेलहु हऽ तहन कनी कनि कऽ आवाज आबैत छैय
एयरो फोन सब सऽ नहि बात होय छैय ओनाहिते बात होय छैय आवाजे कम आबय रहै
स्पीकरो वला ऑप्शन नहि छैय न जे स्पीकर पर दऽ कऽ लोक कनी गप कऽ ले तै खेलै
मोन ठीक भेल
कहाँ दवाइ सब तऽ एखन चालूये छैय ओ देने छलखिन न सुधांशु दवाइ तऽ कहलखिन कि जे हम तऽ एना दबाइ अहाँकेँ दिय लेकिन अहाँ डॉक्टर से एक बेर कनि जाँच करा लियऽ हेमोग्लोबिन केँ आ थायराइड केँ जाँच करा लेब न तहन दवाइ देख कऽ जाँच कऽ केँ देब दबाइ
काइल्ह खून लेलकैये काइलकेँ नाम कहलकैये दस बजे तक से दऽ देबय रिपोर्ट